हँ हँ की हाल चाल
हँ ठीके ठाक छै अपन कहियौ
हँ अपनो बढ़िआँ आओर कहियौ
बाजू एहिबेर कतय कतय गेली घूमय लए
एहिबेर हमसभ गेल रीै एक नेपाल दिसन घुमय लए
गेलहूँ नेपाल
हँ नेपालमे वरेटारड जगह छै एकटा आओर ओते एकटा धरान नेपाल छै धरानमे छथिन माँ दन्त काली
हँ सुनै छथि
हुँ हुँ तऽ हुनकर ओतय दाँत खसल छलनिऽ शक्तिपीठसँ
हँ
ओतऽ गेल रहियै ओहो बहु बहुत बढ़िआँ मन्दिर बहुत बढ़िआँ मन्दिर छै आ तऽ आब उएह भेरेटार एकटा जगह छै नेपालमे
हँ
ओतौ गेल रहियै तऽ ओतय हमरा एकटा मतलब ई चीज जना बाली वला ने देखबे छी झूला वला
हँ हँ
हँ तऽ ओ ओ चीज ओतऽ हमरा भेटल ह एकरा ई करबाक चाही
हँ
तऽ ओझुलाए बाँकी तऽ पहाड़ी एरिया रहिते छै बहुत नीक
हां से तऽ रहबे करे छै पहाड़ घूमे मे अपने एगो मजा होय छै
हँ हँ तऽ उएह छै
आइकाल्के आइकाल द क हँ गेल छलियै दरभंगा श्यामा मंदिर तारामण्डल गेल छलियै और महाराजा के म्यूजियम गेल छलियै
अच्छा अच्छा ओहो म्युजियम बहुत नीक पूरा ऐतिहासिक छै ओहो
ऐतिहासिक छै राज जा के पूरा धरोहर रखल गेल छै जकरा इतिहास जाने के छै एकदिन दरभंगा महाराज के जा सके छै दरभंगा महाराज के म्यूजियम में
हँ
औओत छै श्यामा माई मंदिर तऽ ओहो देखे में बड़ सुंदर लागल एते सुंदर मंदिर के व्यवस्था था मंदिर के नजाड़ मन्द अद्भुत हो गेलल
हँ हँ छै है
कहियो एल कहियो एलियै कि नहि एलियै श्यामा मन्दिर
हम बहुत बेर गेल छीयै श्यामा माइ मन्दिर मनोकामना मन्दिर तऽ म्युजियमो गेल छियै तऽ श्यामा मन्दिरके तऽ कोनो मतलब गपे अलग छै तऽ बैसू अहाँ कनि देर पोखरि कातमे
हँ
एकदम अहाँके एते शान्त
आत्मा के शान्ति भेट जाइ छै
हँ हँ
हँ आब तो भगवतियो केते सुन्दर छथिन क लोग घंटा टा दू घंटा भगवती के आराम से देख सक छै
छै उएह तऽ छै कि मतलब नहि लोके जेना नेपालोमे गेलियै हमसभ तऽ ओ तऽ एकटा भगवतिये मन्दिर छलखिन तऽ वएह होइत छै भगवतीे एक एके रहै छथिन लेकिन अपना मतलब तरीका
रूप अलग अलग अलग छै आत व आ ा व्यवस्थो बड सुदर छथिन जत नीक रहे छै तऽ घूमे में और नीक लागत रहे छै यात्रा सब में
आ हँ तऽ एकटा रहै ओ तऽ तऽ मतलब तौ कालिए रहथिन ने काली पदऽ तऽ ओम्हर गेलियै तऽ मतलब इएह पूजाके तरीका तऽ बहुत अलग अलग रहै अपना सबटइसन फूल तूल इौ तऽ लेकिन हँ ओतय ओतय ई देखलियै अपनासभ बस जे एम्हर देखैत छियै एम्हरो बहुत नीक हमर ई देखलियै ने कि आब अपनासभ ओतुका तऽ पाहुन भेलैए जे बुझियौ ह नेपाल हँ तऽ ओ से हँ ओस जे छै ने से बहुत बढ़िआँसँ ओ मतलब बुझै छै केना सत्कार कयल जाय केना हुनकर अथी कयल जाय तऽ ओहिसँ अहाँके इज्जत बहुत नीक करत बहुत
अच्छा हँ जे सब आबै छै यात्री सब तऽ अपना तरफ से पूरा कोशिश करै छथिन क कोनो कष्ट नहि होल लोकोग के
हँ हँ एकदम मतलब बहुत नीक सँ भेत एेना एकटाऽ अपना ओतय देखलियै जेना ओतय भेज थाली अथी करबै
हँ
तऽ ओतो अहाँ के ना ओ अपना सबके पितरििया थारीमे छै फूलही थारीमे
हँ
तऽ ओहिमे अहाँके ओस खाइ लेबै फलही थारी फूलही बाटी
अच्छा
तऽ आ जेना मन्दिरे तन्दिरे गेलियै
हँ
तऽ ओतय एकदम टाइम दऽ दऽ कऽ पण्डीजी पूरा समय एकदम बढ़िआँसँ दऽ कऽ अहाँ की पूजा करबै त मतलब जोड़ामे करवाउ बच्चा उच्चा जे छै एकदम टाइम दऽ देत एम्हर ओतेक कनी नहियओ भऽ पबै छै लेकिन ओम्हर बहुत बढ़िआँसँ समय दै छै
हँ से तऽ रहै छै मतलब आज तऽ कहियो नेपाल तऽ गेल ने छै पर सुनने छियै अतौका व्यवस्था बड मतलब ई पुछलियै कि मन्दिर मे को जल फूल के चढ़हा सका सकैत छियै
हँ जल फूल दऽ सकैत छियै
एक सुनने छलियै मंदिर मे जल फूल नहि देल जाय छै जे मतलब देख के दर्शन कर के आबि जाउ
देखियौ ओहो छै जेना हमसभ ओतेक दन्तकाली गेल रहियै तऽ ओ नीचाँ छै ओ पहाड़पर नहि छै ओ धरान जगह छै ओतय छै तऽ ओतय की भेलै जे अहाँके ओ पण्डीजी ओतय बैसल रहै छथि अहाँ दूरसँ ओ फुलडाली सब जे लऽ कऽ जाउ तऽ अहाँ फुलडाली पण्डीजीके हाथमे दऽ दियौन आ ओ अहाँके मन्त्र मन्त्र पढ़बैतथि तऽ अहाँ हुनका भगवतीप फूल एना दऽ दियौ जेना अपना सबके ने श्यामा मंदिर या इम्हर मंदिर त भगवती पर फूल नहि द सकैत छिय ने ए हँ तऽ से ओतऽ देखलियै हम भगवतीपर फूल देलियनि आओर दोसरो जटा ऊपरमे गेल रहियनि पहाड़ीमे तऽ ओ काली मन्दिर ओतौ पंडित जी से पण्डीजीके कातमे बैसल रहथि हँ हमसब अपन पूजा केलौ फूल तूल सबटा चीज दऽ कऽ जे शृंगार तिंगार जे लऽ गेल रहियै ओ मतलब मा माता पर श्रृंगार तृंगार अपनेसँ रखलियनि
अच्छा
फेर जेना ओतय एकटा चीज अलग देखलियै जेना ओतय एकटा गाछ छलै सब बड़क गाछ छल क तऽ ओहिठाम जे छै से ओतय कहल लेकिन जोड़ामे घुमै लए हँ जकरा अहाँ जोड़ामे आयल छी अगर हनो बड़ कनियाँ आयल छी ह तऽ अहाँ जोड़ामे घुमु तऽ ओ अपन एतऽ सबके मान्यता होय छै जेना फेर जेना ऊपर चढ़ैत छल हँ जेना ऊपर पहाड़पर चढ़ै छलियै तऽ ओतऽ मान रहे जे की कहे छै से एक जगह मान्यता रहे जे अहाँ पाथर से पाथर दऽ दऽ दऽ दऽ के जते ऊपर तक भऽ सकै घर जेना नहि होइ छै पाथर पर पाथर पाथरपर पाथर देने रहू तऽ ओकरा ओ घर जेना अथी होय छै तऽ ओहिपर जे देबै तऽ मतलब अहाँके ओ अपन जे मनोकामना हेत से पूरा हेत
एक जगह देखलियै जे एना टङ्गलासँ अहाँकेँ जे मनोकामना हेत से पूरा हयैत
मतलब सब जगह अपन अपन विधि होय छै अहाँ जे कर सकू अपना सामर्थ्य सामर्थक अनुसार
हँ तऽ देखलियै बहुत हर दिवालपर एना टाँगल आ ओ कहैत छै जे ओतय अगर मनोकामना अहाँके पूरा भऽ जेयतै एतय तऽ तऽ एना जे छै से
हँ
अथ की भऽ जाय फुटि जातै
भऽ जाइ छै
अपने मने फूटि जायत
अच्छा ओना तऽ श्यामा मन्दिर मे व्यवस्था बहुत सुन्दर छै भव्य आरती होइ छै खासकर नवरात्रि में ओतऽ लोक के तऽ भीड़ लागल एते की लोक के जगह नहि भेटै छै
अहाँ जे छै से ओनाहु कोनो आरती टाइममे पहुँच जाउ एक बेेर एक दू बेर याद अछि हमरा कि हम ने कॉलेज दरभ्ंगा सी एम साइन्स कॉलेजमे देखखन रहिै एम एस सी के करै छलियै तऽ ओहि समयमे गेल रहिै एग्जाम तग्जाम देखै छलियै तऽ ओ नॉर्मल दिन मतलब अन्दीना जे आरती केयने रहि
हँ
तऽ ओतय अहाँके मतलब ओहूठाम अलग सुकून
हँ ओतऽ अ शांति भेट जायत
एहिस
पर जे अगर नवरात्रि मतलब करैमे तऽ एकदम देहमे साह भऽ जाइ छै क कि भगवती के आदती मे कुछ अलगे जोस आब जाइ छै
हूँ हँ ओतऽ अपन घरोमे नहि देखै छियै
हँ एगो भरभंगा होत तऽगो सरसप पाै छै तऽ भगवत ठीक ह दुर्गा पूजा मे बड़का मेला लागै छथिन लोको दूर दूर से आबै छै ओते मतलब जे अहाँ मनो कामना मांग के तऽ एबे के पूरा भऽ जायत एते मनोकामना लोक आबै छै तऽ एतेक दूर दूरसँ विश्वास नहि भऽ रहल एतेक दूरसँ लोक आबि सकैत छै एतेक दूर
छै हे ओहिना मतलब बहुत ह्म्म ह हूं हूं
सब नवरात्रि मे सबसँ बड़का मूर्त ते हमरो गाँव मे लागै छै छै आ एते दूर से लोग सब आबे छै ने पूरा गाँंव लोग सब भरल रहे छै
हँ हँ
ओर घुमब तऽ जीवन मे जरूरी छै कि यात्रा जरूर करबा जीवन मे अपन
हं देखिये घूमैत रहलला से ने बहुत एक अथी भेट कहै छी अहाँ
एक्सपीरियंस भेय जायत अनुभव भेय जायत जिंदी के मजा आबे क घुमलु जिंदगी मे एगो सुकून भेट जाय अनुभव भेट जाय आओर काम से कनि छुट्टी ब मोन भरि जाइत रहे छै
होइते आ ओहमे अहाँ अगर कोनो सुन्दर जगह चलि गेलियै ततऽसँ अहाँके अबै
हँ आबैके मोन नहि कर रहलै छै
तऽ अहाँ पहाड़ी अहाँ पहाड़ी एर इलाकामे घूमल छी
नहि आइ तक तऽ कहियो गेल छी बेसी बेसी खाली बाबाधाम गेल छीयै आइ तक मे अभी तक
अच्छा हँ कहिय जाउ पहाड़ी
हँ स्वस्थ तऽ रहल छियै पर पता नहि कहिय जेबै से तऽ पता नहि अछि पर कोशिश तऽ जरूर करबै एक द घमिके आबि जाउ
हँ हँ
त बाबा धाम ते एते भीड़ बाबा के दर्शन करे ले छओ बजे घुसलू लाइन में ते एक डेढ़ बजे निकल दर्शन कऽ के
ओ नहि हमहूँसभ एक बेेर गेल रहियै तऽ तीन चारि चारि बजे लाइनमे लागि गेल रहियै तऽ सात बजे तक पूजा भऽ गेल रहय
नहि हमसब गेलहु छओ बजे तऽ एक डेढ़ बजे निकलो ओमे एते भीड़ एते भीड़ ए तऽ उपर ज घुमान लऽ कऽ बा के दर्शन कर ल जाय पड़ले
आ ओहो दर्शन होइत छै किछु सेकेण्डके लेल
हँ कुछ सेके्ड ल अहाँ दर्शन करू आ निकलु लो के जमा न नहि होतैत रहे छै ओहिमें
हू हू सेहो तऽ ओहो छै ने ओहो मन्दिर सँ अहाँकेँ फेर मतलब घर अबैके मोन नहि हैत
हँ सेहो छै
ओतुका अहाँके खेनाइोसभ बढ़िआँ छै बाबाधामक खेनाइयो सभ नीक भेटै छै
ह खनाइ सब निक भेटै छै जेै आश्रम होइ छै ओहो मे लोक के खूब ध्यान जे आयल छै ओकरा कोनो दिक्कत नहि होइ पूरा ध्यान दे रहल छै ओहिपर
जेना छै नेपाल मे तऽ नेपालमे की छै कि अहाँके खेनाइ अपना सब जेना खाइ छियै ने तऽ ओते ओसभ तेल वेल दऽ कऽ तर बरि कऽ नहि खाइ छियै तऽ नहि नीक लागत खेनाइ हँ हम सब बहुत सिम्पल सब्जी मतलब तरकारियो सब रहत तऽ ओकरा सब के मतलब बहुत सिझा कने हँ एकदम बहुत हँ बहु हँ हल्का पकायत एकदम कम तेलमे बहुत कम तेलमे अपना सबके तऽ एम्हर आदत छै छानि
आ त छानि के खाायके
ह्मँ ह्मँ तऽ खेनाइके कनि हमरा लागल की उटपटा्ग खेनाइ ओते नीक नहि लागल बाँकी रूम जगह तऽ हँ आ जगह तऽ मतलब
घूमना तऽ एगो फैशनो भऽ गेल छै क लो घूमे घूमते एगो व्यवस्था देख ले छ परम्परा देख ले छै आऔर मनोरंजनो कऽ ले छैय
हूँ हूँ
आ तऽ एगो आओर आइ काल्हि घुमनाइ यात्रा के तऽ एगो बना दे छै पर्यटक केन कमााय के व्यवस्था बना देने छै आ जते घूमते लोक कामइ भऽ सकै छै ओना तऽ
तऽ मतलब जेना देखियौ कतहु गेलियै ओहि झूलापर गेलियै तऽ ओहि झूलाके अलग पैसा छलै हे ओतय जे छलै ओतय की केने रहै एकटा मतलब कपड़ा दऽ देने रहै हँ
हँ
तऽ बाली ओते नीक तऽ नहि लेकिन ओकरे अथी पर आधार पर कपड़ा दऽ देने रहै ओ कपड़ाके पैसा अलगसँ लै फेर आब लोक लोकोके की भऽ जाइ छै जेना आब हम जेबे करब घूमय लेलए जखन घुमय लए जायब झूलै लए जायब प झूला कऽ पैसा देबे करबै तऽ कनि अथी किछ कपड़ा लैए ली आओर नीक लगै छै आइालहि काल्हि तऽ लोकके फोटो तोटोके बहुत रहै छै ने
हँ
त ओनाहै ओतौ फेर कैमरोवला आबि जाइ छै फोन तऽ ओकर अलग समय भऽ गेलै अहाँ झूलाके अलग पैसा दियौ ओ कपड़ा लेलहुँ भाड़ा परर तकर अलग पैसा दिअ तखन फोट हँ फोटो जेना खिचेलहुँ लोकग ई सोचैत छै जेखना आ खर्चा केबे केलहुँ हेँ से की कहै छै कपड़ा लेबे कयलहुँ झूला अहाँ झूलापर गेबे कयलहुँ तखन फोटोओ कनि खिचा ली आ तऽ कैमरा सँ फोटो कैमरा सँ फोटो तऽ नीक अबिते छै आ ओसभ अथी सँ लै छै त ताहि दुआरे